हेलो।
किया नै उठबै छी?
उठेलियै तऽ भऽगेलै खाना सब।
तोहर भेलौ।
भए गेलौ।
हूं।
की सब खेलही?
ई सब तरका। भात भात।
भात और?
सब्जी।
खाना खायके टाइम भए गेलै। सब खेलकौ? थिईक सब्जी खेलही?
कटहल के।
निक लैइ छौ कटहल के सब्जी?
हू
हेलो।
ह।
कहलियौ कटहरके सब्जी नीक लागै छौ?
ह्म बहुत नीक लागै छै। ओहोमे जे बिया जेन धअ दै छै। ओकर आठी जे होइ छै आठी कटहल मे।
हँ बिया।
ओकर भुजिया बहुत नीक लागै छै खायमे ओकर भुजिया खेलिया?
हूँ।
काइल ओकर बियाह खाब नीक रहै।
की कहली?
चठहरके बीआ खायमे नीक लागै छै। कथी?
कटहल के बिआ-कटहलके बिआ के जे भुजिया हइ छै से खेलहीये?
भुजिया नै पता।
हूं, कटहल के बिआ क भुजिया बहुत नीक लागै छै खाय म।
कठहर के बीआ के सब्जीयो होइ छै आलू दे के।
नै, सब्जी तऽ होइते छै। हुं-हूँ, जेना आलूके भुजिया बनबै छी ने?
हँ
ओहिने छोटा-छोटा कैट कऽ ओकरा भुजिया के मतलब ई ने जे तेल में दे के निकाइल देलिये से नजर ओकरा नीक से फ्राई करनाइ छै। कड़कड़ जे करतौ न ओ बेसी नीक लागै छै खाय म भयं्कर टेस्टी होइ छै खाय म।
कों
हूँ।
भुजिया नै खेलियैए।
हूँ। खइहें भुजिया बनाकऽ हरा मिर्च सब ज्यादा दिह ओ मॅ। तनी जहलदार बनेभी। कनि झालदार बने भी। तऽ बेसी नीक रहतौ तें न झालदार टैप क हुँ, बड़ी मस्त लागै छै खै म।
हँ
हम बड्ड खैत छी, ऐ बेर मुझे बाहर बुजैये, मैथ्स बनबैत रैये।
हँ।
बड नीक लागैत हेत?
हमरा सब्जी टा निकलै। छोखै में कटहर पैक ओ निकलै छै घरमे
पकलाहा तऽ हमहूं नै खै छि, रा अपने ने नीक लागै छ। हमरा कटहल के सब्जी नीक लागे छै खाय मॅ। हूं, कटहल के सब्जी भे ग्लो।
हलो, हँ।
और आलू सोयाबीन के सब्जी भे गेलौ। ओ के भात आ परवल के चटनी लिही न, हम्रा बड नीक ले
हँ परवल के चटनी, रोटीक संग दिलाए द।
बहुत निक लागैत छै खै में रोटीक संगे हँ, बड़ा टेस्ट लागैत छैक। अरा मिर्च दे क पके के जे हरा मिर्च दय छ ओ मॅ बड़ा मस्त लागै छै। झकास लागतौ खाय में, एकटा रोटी के जगह पर चैर टा रोटी खे लेबी। एहे नीख
हँ ठीके कहै छी, परवल किच किच न बर नब-नब चटनी निक लग चै खै मॅ। हेलो।